नमस्कार नमस्कार
की हाल चाल अछि
हँ हम ठीक अछि अपन बताउ
हँ हँ हमु ठीक अछि बहुत दिन बाद अपन गाँव पुराना हिस्सा घुमेय गेलहु तखन बहुत किछु बदल बदल लगल
ई बात तऽ सही अछि आइ काल्हि ई गाँव पहिने जकाँ नहि रहल
हमरा याद अछि बचपनमे साँझ होइते लोकसभ चौपाल पर जमा भए जाइत छल
हँ आ घंटो गपशप चलैत छल आब ओ दृश्य बहुत कम दिखाई देत अछि
हँ अब तो अधिकतर लोग मोबाइलमे व्यस्त रहैत छथि
सही केहले तकनीक बहुत सुविधा दे देने अछि मुदा किछु पुरान आदत सेहो द धीरे धीरे गायब भए रहल अछि
काल्हि हम देखलहुँ जे बहुत घर पक्का भए गेल अछि
हँ आर्थिक स्थितिमे सेहो बहुत सुधार आय आयल अछि
हँ सड़क बिजली ओ इंटरनेट से हो पहिनेसँ बहुत नीक बहि गेल अछि
बिल्कुल पहिने छोट छोट काज लेल शहर जाय पड़ैत छल आ बहुत काज गाँवमे भय जाइत छल
हँ मुदा एकटा बात हमरा खटक दल
की बात
पहिने पड़ोसीक घर बिना बतौने जाइत छलऽ आब लोक पहिने फोन करैत अछि
हँ ई बात तऽ बिल्कुल सही अछि
पहिने लोकसभक बीच अपनापन बेसी महसूस होइत छल
हँ मुद्दा आब जीवनक गति तेज भई गेल अछि सभ अपन अपन काजमे व्यस्त रहैत छथिन
हँ काल्हि इस्कुलक पाससँ गुजरलहुँ तखन अपन बचपन याद आबि गेल
हँ ओहि समयक मजा किछु आरो छल
हँ छुट्टी होइत ही पूरा टोली खोएल निकलि जाइत छल
हँ आ बच्चा सब हाथमे गेन्द सँ बेसी मोबाइल दिखाइ दैत छथिन
समय बदलैत अछि मुद्दा किछु चीजक कमी महसूस होइत अछि
सही कहले विकास जरुरी अछि मुद्दा पुरान सामाजिक सम्मान सेहो बचल रहबाक चाही
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे आधुनिक ता ओ परम्परा दुनूक संन्तुलन जरूरी अछि
सही कले नयका सुविधा अपनायबै मुद्दा अपन संस्कृति आ अपनापन नहि छोड़ल
आखिर गाँंवक असली पहचान केवल मकान व सड़क नहि बल्कि ओतुक लोक सब होइ छथिन
एकदम सही केहले जे अपनापन सहयोग आ मेलजोल बचल रहल तऽ ओ गामक असली खूबसूरीत खूबसूरती सेहो बचल रहल
बिल्कुल सही बदलाव अवश्य अछि मुदा अपन जुड़ीसँ जुड़ल रहनाइ सेहो ओतेक महत्वपूर्ण अछि
हँ शायद यही सन्तुलन गाँवक भविष्यके आरो सुन्दर बना सकैत अछि
बिल्कुल एकटा बाद आओर ध्यान देलोअ पहिने गाममे लोकसभ एक दोसरक सुख दुखमे बहुत जल्दी जुटि चलि गेल छल
बिल्कुल जब केकरो घरमे विवाह हो उपन्याय हो अथवा कोनो अन्य कार्यक्रम पूरा टोला सहयोग करे पहुँच जाइत छि
हँ ओ बहुत काज बिना मजदूर रखनाइ पूरा भऽ जाइत सकत
सही बात लोकसभक अपन समय दैत छला श्रमना करैत छले आ कार्यक्रममे सफल बनाब छला
बिल्कुल अब ई परम्परा किछु कम होइत जा रहल अछि
हँ मुदा पूर्ण रूपे समाप्त नहि भेल अछि बहुत कम आयो सहयोग भावना जीवित अछि
बिल्कुल ई सुने नीक लागल किएकि सहयोग गामवक सभसँ पेघ शक्ति रहल अछि
एकदम सहि कहले शहर मे लोकसभक नजदीक रहितो दूर दूर रहैत छथि मुदा गाँव मे दूरी रहितो अपनापन महसूस होइत अछि
बिल्कुल काली खेत दिस सेहो गेहलू
ओतय की परिवर्तन देखलियै
पहिने बेलसँ खेती होइत छल अब बहुत ठाम ट्रैक्टर ओ मशीनक प्रयोग होमय लागल अछि
हँ कृषिमे तकनीकक उपयोग बढ़ल अछि एहिसँ समय आ मेहनत दुनू बचत अछि
बिलकुल मुदा बैेलगाड़ी देखला पर जे आनन्द अबेल छल ओ अब कमे दिखायइत अछि
सही कलिय किछु चीज केवल सुविधा नहि बल्कि स्मृति सेहो होइत अछि
बिल्कुल काल्हि नदी किनार सेहो गेलू बचपन में ओतेक नहाइत छलू माछ पकड़ छलू
हँ आ मित्रसभ सगों घण्टो समय बितबैत छलहु
हँ ओ समय याद कर मन खुश भहि गेल
हँ बचपनक स्मृति सब सदिखन विशेष रहैत छथि
एकटा बात हमरा आओर बुझैए पहिने लोकसभ मनोरंजन लेल एक दोसर से भेटैत छल
हँ आब मनोरंजक साधन बहुत बढ़ि गेल अछि
बिल्कुल मोबाइल टीवी इंटरनेट वीडियो सब किछु उपलब्ध अछि
हँ मुद्दा इह कारण पर प्रत्यक्ष बातचीत किछु कम भेल गेल छै
हमरा लगैत अछि जे गपशप सेहो एक प्रकारक कला होइत छी
बिलकुल बातचीत सेहो ओ सम्बन्ध मजबूत होइतइत छै
काल्हि बाजार में गेलहुँ तखन देखलहुँ जे नयका नयका दोकान खुलि गेल अछि
हँ गाँव बाजार सेहो बहुत विकसित भए रहल अछि
हँ पहिने बहुत सामान्य शहरसँ आब पड़ैत छल
हँ आब अभ अधिकांश जरूरी वस्तु स्थानीय स्तर पर भेटि जाइत अछि
बिल्कुल इ परिवर्तन निश्चित रूपसँ सकारात्मक अछि
हँ विकासक लाभ लोकसभक जीवनकेँ आसान बनाबैत अछि
मुदा विकशक सङ् पर्यावरणक ध्यान रखनाइ सेहो जरूरी अछि
बिलकुल पहिने गाँव में बहुत रास गाछ वृक्ष देखाइत देखाइत छल
आब किछु ठाम गाछक संख्या घटल बुझबैत अछि
हँ एहि कारण वृक्षारोपण पर ध्यान देनाइ आवश्यक छै
कियकि प्रकृति ओ गाँवक सम्बन्ध बहुत गहरा होइत अछि
सही कहलिय हरिहर वातावर्ण गाँवक सुन्दरता महत्व महत्वपूर्ण भाग अछि एखन
एकटा रोचक बात कहू
जरूर कहू
जखन हम छोट छलहुँ तखन लोकसभ मौसमक अनुमान अनुभवसँ लगा लैत छल
हँ बुजुर्ग लोक आकाश देखी के ओ कहि दैत छल जे खाली वर्षा होतेै कि नहि
आब मौसमक जानकारी मोबाइलपर भेटि जाइत अछि
हँ तत्काल तकनीकक इ लाभ निश्चित रूपसँ उपयोगी अछि
मतलब नायका ओ पुरान दुनूक अपन अपन महत्व अछि
एकदम सही गेलिय समस्या तखन होइत त छी जखन हम एकटा चीज लेल दोसर के पूर्ण रूपसँ भुला दैत छीयै
हमरा लगैत अछि जे आनेवला समय में गाँव ओर बदलक
बिलकुल निश्चित रूप से बदलत शिक्षा तकनीकक आ रोजगारक अवसर बढ़त
मुदा आशा करैत छी जे गाँवक आत्मा नहि बदलै
बहुत सुन्दर बात कहि देलहुँ
हँ कियकि गाँवक पहचान केवल भवन सड़क ओ बाजार नहि होइत अछि
बिलकुल बल्कि ओतेको लोकसभक सरलता सहयोग अपन अपन आ संस्कृति होइ त छै
जो इ मूल्य बचल रहत तो गाँव कतबों आधुनिक किए नहि भई जाय ओकर विशेषता वर्णनल रहत
बिल्कुल विकासक संघ परम्परा आधुनिकता सगं संस्कृति आ प्रगृति सगं अपनापन ई सन्तुलन बनल रहनाइ सभसे महत्वपूर्ण अछि
सही कहलिए जी एहि संतुलक कारणे गाँंव भविष्य में सेहो एक सुन्दर जीवित व प्रेरणादायक छै कि स्थान बनल रहत
एकदम सही कइल ओ शायद एहि कारण ह जे व्यक्ति ह कतबो दूरी चलि जाय ओकरा मनक एक कोना सदिखन अपन गाँवके स्मृति सभ जुड़ल रहत
बिलकुल हेलो
हँ बोल
बिलकुल
हेलो शायद तोहर नेटवर्क न आ रहल
हँ तऽ बग थोड़ डिस्टर्ब करतै
रूका रूका हेलो
आज हम और एकटा विषय पर बात करत चाही
ह्म बताउ
काली भोरमे टहले निकल छलहुँ खेत गाँव वृक्ष आ परृक्ष आवाज सुनयके मन बहुत प्रसन्न भए गेल तखन सोचलहुँ जे प्रकृतिसँ जुड़ल रहनाइ आखिर कतेक महत्वपूर्ण अछि
बहुत सुन्दर विषय वास्तवमे प्रकृति मनुष्यक जीवनक आधार अछि मु तऽ आइ काल्हि लोकसभक एहिसँ दूर होइत जा रहल छल
सही कहलियए शहरक व्यवस्था जीवन मे लोकसभक अधिकांश समय घर कार्यालय आर मोबाइलक बीच वितित अछि
हँ एहि कारणे मानसिक तनाव सेहो बढ़े जा रहल छै
हमरा लगैत अछि जे प्रकृतिक के बीच किछु समय वितरानश मन स्वत शान्त भइ जाल अछि
बिलकुल हरिहर गाछ खुलल आकाश आ शुद्ध हवा मन आ शरीर दुनू के ताजगी देैत अछि
बिलकुल काली भोरमे जखन सूर्य उगैत देखलहु तखन बहुत नीक अनुभूति भेल
ह सूर्योदय आ सूर्यस्त प्रगति सबस सुन्दर दृश्य सबमे से एक मानल जाइत छी
आश्चर्य ई लगैत अछि जे ईसभ प्रतिदिन होइत अछि मुदा हमसभ बहुत कम ध्यान दैत अछि
सही के ले वास्तवमे